हेलो,
हूँ की हाल चाल?
कतऽ छीयै यै बहुत तेज ह आवाज आबि रहल छैय। कूलर या पंखा चलि रहलैए।
हॅं कूलर चलि रहल छै ने ओहि के आवाज आबै छै।
तऽ कनि कम्म कऽ लियऽ।
हॅंअ। कम नै भऽ सकै छै ने बौवा सब सुतल छै ने मतलब तऽ तै दुवारे।
अच्छा अहाँ के घर कतऽ अइछ?
बेनीपट्टी।
बेनीपट्टी, आइ सुबह सँ मतलब अहाँ हमरा कहलियै कॉल करै ले हम अहाँके कहै छी ओ एगो अथिये नै बनि रहल छलै अखन हम अहाँके केलहुँ हें और सब कहियौ।
और सब बढ़ियां छै। अपन कहियौ।
अपनो बढ़ियां छै। की नाम रीशु नाम अइछ ने।
हॅं।
तऽ बेनीपट्टी सासुर अइछ कि नैहर?
नै सासुर नैहर दुनू।
बेनीपट्टी मे कुन गाँव?
देवपुरा।
ओ।
अहाँके?
हमर पंडौल जनै छियै?
हुंम्म सकरी - पंडौल।
सकरी - पंडौल। अहाँके टास्क पूरा भऽ गेल अइ?
हँ ओ बला तऽ भऽ गेल छै आब इ एखन स्टार्टे भेलैए आब ई बला कनि कठिन बुझा रहल छै।
कठिन बुझा रहल छै? हमरा सबके हमरा सबके तऽ टाइमे नै मिलै छै रातिमे एक दू घण्टा टाइम मिलै छै, ओहेए मे कॉल करै छियै तै दुवारे नै तऽ छुट्टी रहितै तऽ हमे पुरा दैतियै। और कतऽ तक पढ़ने छियै?